अपने कहिया मैथिली सिखली
कितने देर लागत दो मिनट रुक जाइएगा
इसके बाद कट जिनप त
रट बुझत ह ह कहू कुछो कुछ भी कहू अपने चुप नहि रहू अपने के मुख पे शोभा नहि दै हइ
ह अहाँ चुप रहै छी ने अपनेके मुखरापे नहि शोभ देेय है खाना खैलियै अपने
कहू
बाद मे कहियौ हाँ काटि देतै आब फोन रखू की रुक जाय चारि सकेंड
इहाए बेर खाली एलै र हा फौकरे वला सिस्टम